की हालत। चल बढ़िआं अहाँ अपन कहू।
अपननोो बढ़िआ। तहन अखन मौसम के आनन्द बतला रहल छी।
हँ गर्मी आओर कनि हवा
राहत भेटल या बारिश
ह राहत भेट कल भ तऽ बहुत बारिश भेलेल छल
ह पोखरो स हे प गेललहु।
ह पोखरिो सब भ रहल अछि एखन तऽ ई आगा वालला पोखरि जा छै ओहिमे जाल खसल अछि छै बच्चा सब खूब खेल रहल अछि हेल रहल अछि पोखरि मे
मस ने निकल ल पहिनमे।
नहि एहि बेर चला साफ करै छै पोखरिके। बच्चा सब खेल रहल छीिय अन्ध पोखरिमे।
पानि बुनीमे तऽ कते रह हँ। पानि बुनीमे तऽ अहाँके सभके कनि मनि होश आबि जाइ छै ने गर्मीमे।
गर्मीमे गाछ वृछके सभसे बेसी गाछ वृक्षके।
ह्म्म फूलसभ हरिया जेतै सभटा
ह खेतोमे समय लागि गेल पानि
हँ हँ आब कथी ी बाग हेै खेत सममे
आब अहाँके धान छीट तऽ बीआा लेल छिटेतै ने
हँ।
तेहन भऽ गेल छै। हँ रोपनी वालला पानि पड़ि गेलै जेना लोक रोपेने यए धान कादो होइ छै।
आब तऽ आरद्रामे न्षत्रमे पहिने खाली ह
हँ।
नहि नहि तऽ तयो गर्मी जेहन छल
बहुत जरूरी छल बहुत जादा गर्मी किने बहुत जाददा
हवा बहै छलैया लेकिन तैयो गर्मी नहि ख हो छल एख ओ मास कि नहि फेर होयैत कखनो।
हँ राति तक हात ओहि हवामे जेना लागै छलै गरम हवा निकलैत छै रौद जे जुतितै छलै।
हँ।
ह। ताहि में अहाँके घर के छत सब छै दीप जात से आओर जेना लाग झरक छै।
झरकै छै हँ से तऽ होइते छै। तऽ आग बलामे माछ नहि निकलल छलै बारिश भेल एेक तऽ।
नहि माछ नहि निकलल लेकिन देखै छी ई बच्चा सभके बच्चे सभ छै पैघे आदमीसभ नहि छै छोट छोट देखै छी इ ल खसे नहि होइ छै बरसा हमरा लगै छै गन्दा छलै ने पोखरि ओकरे साफ करै छै।
हँ तऽ आब की करतै माछसभ जे ऊपर एतै तऽ साफ रखतै तखने हेतै।
त ओहो मह ख्यबला लगन आबयवला अछि ने तऽ माछ मरेतै ने।
ओ ओनाहियो आओरदारा मौसम मे अहाँके माछ निकले के बेसीए सम्भावना रहैत छै।
हँ। तऽ आब अहाँके वएह देखियौ ने माछ भेल छै। छै जालमे देखाइ छै। एतयसे बैसल छियै घरके खिड़की लग देखाइ छै। माछ भेलै, जालमे से तकरा फेर सबटा पोखरि नीकके बीछ-बीछ के पोखरिमे फेेकै छै।
हँ, तऽ ओ नहि हेतै लऽ जाइवला।
ह्म तऽ
त एखन अहाँसभ दिसरौद अछि।
हँ रौद अछि की ओहन जगह जेहन आन दिन रहैत छै आ तेहन रौद नहि अछि।
अच्छा, ऊसँ कम अइ?
ओहिसँ काम अछि। आन दिन तऽ बाप रे काल्हिके रौद तऽ जेना लागै छलै पएर अङ्गनामे निकलयके नहि मोन करै छलै। हमरा सभके भनसाघर जे छै ओम्हर, ओहि कातमे रौद जे लागै छै, से ओम्हर जायके मोन नहि करै छलै।
हँ हँ, से तऽ छैहे। जखने गरम भऽ जाइ छै, तखने तऽ ओ सभटा ततेक गर्मी लगैत रहै छै जे खेनाइयो-पिनाइ बनबैत नहि नीक लागत।
नहि नीक लागै छै।
हँ।
सबेरे बना-तना कऽ राखि के इम्हर आबि जाइ छियै हमसभ आब एखन बाबूजी एलखिन कलमसे तऽ ओएह खाना खाइ छथिन तऽ इएह तऽ घरमे बैसल छी।
एहन मौसममे अहाँके दिन कऽ जे पानि होय त नहाइयोमे मज- -जा आइत।
हँ, नहाइयोमे मजा एतै।
लेकिन राइतेके पानि होइ छै। यै, लेकिन रातिमे हवा नहि छलए, खाली बिजली चमकै छलए आ गरजै छलए मेघ।
तऽ ओम्हर नहि पानि भेल अहाँ सभके?
ओ हमरा सभके झमाझमवला बारिश भेल की, लेकिन अथि हवा नहि चलै छलए।
नहि नहि, हवा नहि चलल, लेकिन मौसम ठण्ढा केने छलए।
हँ, से ठंडा केलक। लाइनो काइट देने रहए।
हँ, लाइटो, नहि यै इमहर सभमे तऽ राइतेमे द देलक लाइट।
अहाँ सभके आएल हएत, इम्हर ई पाइन पड़लै कि कैट गेलै।
ह्म, तैयो ई जे कहबै जे मतलब लाइट कटि गेल छलै तऽ गर्मी लागै छलै, से नहि लागै छलै। ठीक छलै। भगवानके बारिशमे कनि दम छलैन।
हँ हँ, काल्हिका बारिश लोक कहतै जे हँ बारिश
बारिश
एतेक दिन पहिने तऽ अहाँके, ओना हमरा अङ्गनामे पानि नहि लगैए, लेकिन कल्हुका जे पानि भेलए रातिमे, तहिमे
हमरा सबके अपने ओ पेएन जे लागल छल से सभहक चप्पल सब दहा-दहा के उम्हर-उम्हर चैल गेल छला भोर मे जे उठलौ से ककरो चप पल एक ठोम नै सबटा दहा कऽ ओय कोन मे, ओय कोन मे
हाँ।
बड्ड पानि छलै भऽ गेल अंगनामे। नाला छलै जाम भऽ गेल।
हँ, तऽ ओ तऽ होइते छै। खढ़-पत्तासभ सभटा ओहिमे चलि जाइ छै।
हाँ अ गांव मे आ गाव घर मे गाछ-वृछ रहल तऽ पत्ता-पुत्ती सब बेसी उड़ै छै ना।
जीवो जन्तु सबके अहाँ के जान ले तनी पेएन
जीब जंतु मे आय इहां के विषारा माता घूमै छलैथ अंगना मे।
अच्छा कोन छलैथ हे, हाँ हाँ तऽ आब हुनके सबके समैये एलै। सावन आएब रहल छै ते सावन के मौसम मे तऽ अहाँ के पेएन आब भरतै तहने ने लोक सब, कवरिया सब जा जा केऽ नहाय
नहाएत।
फेर जल भरत।
सावन के आब अपना सके सब
हाँ-हाँ।
अहूं करै छी, संक्रेत से करै छी कि पूर्णिमा से।
हमरा सक्रैत बला होय या। पूर्णिमा से नै करै छी, लेकिन लेकिन अहाँ के एबेर तीन अगस्त से पड़े या।
अच्छा अगस्त मे।
पड़तिन। हाँ हाँ जुलाई मे नै हय छै। अहाँ के अवाज नै आएब रहल ए, हाँ। हाँ आब अबै या।
कते के भोज हेतै हमरा सेके। सोमो भ जेतै तीरोदसी। सी भ जेतै आ अष्टमी भ जेतै जते बहुत बड़ा के हमरा सबके
हाँ अ अगस्त, सिप्टेम
की हाएत
हमरो सबके त भैयए जेतै मैं। जन्माष्टमी भेल, तीज भेल सभटा त उएहमे भ जेतै।
से कहु।
अगस्त, सेप नम्बर लगले रहतै। हुं।
भादवक रवि काकी करै छथिन ने?
हां। आं
हुं।
आर सब त, ओहे सब जे तमसे तखनि खाइ छथि।
हुं। नहि त सबसे नीक अहांके कलमे लगैत हेतै बेस। इ काल, हवा मे, ओतै बहुत नीक लगैत हेतै मचान और हमरो सबके जे लोक कहितय जाय ले।
आ पहिने जाइते छलियै ने, आब त सासुर चलि गेलियै त कि जेबै कपार।
हां, आब पहिले त ठीके जाइत छलहुं, हमरा जे लग मे गाछी अछि ओहिमे जखैन हवा उ ठत तखन आम सब खसैत रहै छै। हैत कि जे जा क कखैन बिछी। उं हुं।
हुं, तै दुआरे जाइ छियै, अहां सब सावनमे तिरोदसी करिते छियै ना?
तिरोदसी हमर छुटि गेलै ने। बियाह सालके बादमे एखन, एहि सालमे कहां अथि केलहुं हें।
हुं, हां, अपना सबमे महादेव के व्रत नै कयल जाइ छै। से बिआह होइ छै।
नै, हां, हां तैं दुआरे।
नै लोक महादेवके मन्दिर गेले।
हँ कतेक लोक के त्याग छुटि जाइ छै आदत तऽ छुटले रहि जाय छै सेहो होइ छैय।
ह और सब भी आब त मले मास त बित गेल त लगैया अकेले।
हां, यै सोचने छियै अगिला महिना, अगिला महिना मे आयब, आयब एहि महिना के लास्ट में। तब
अच्छा अच्छा।
हूं।
और सब घरमे ठीक। छथिन।
सभ ठीक छथि लेकिन आइ तऽ खानो पीना खायमे मजा आयल हैत। पसीना होते त नहि चले छैय।
बड मजा हमर सबके एकटा छैय अहाँके जगह छैय बड़ नीक जह छै अहाँके दुनू बगलसँ फाँका छैम्हरो पोखरि उम्हरो फका ओहिमे अहाँके ई छै कनि गर्मी रहत ने तऽ बेसी अस असर नहि करत अहाँके कनि ने कनि हवा अयबे करत ओ जगह पर।
हँ से तऽ रहबे करै छियै। त डबल छत भऽ जाइ छैय। एने तै दुआरे।
हँ कनिए बहुत नीक लागत ओ एतेक गर्मी छलै लाइट कटि जाइ छै ओतहिए हमसभ भरि भरि दुपहरिया बैसै छलियै रातोे के ओतैए रहलों।
हँ तऽ की करतै लोक। जते हवा एतै कनि तते रहतै।
बड गर्मी बापरे ए बेेर तऽ गर्मी जाइ छै जेना जायके नाम नहि लैत छैय।
नहि नहि केना जेतै ये दू टा जेठ भेलै तऽ
हँ अ त एकटा जेठ बकिए अछि ने।
हँ तऽ भऽ गेल ओ तऽ शुरू भऽ गेले।
हँ तीस के खतम हेत।
ईसके खतम भऽ जायत आ ई बीचमे आर दारा आठ तीन सेहो जेठमे रहत।
हूं।
तऽ बरस कऽ गेल आर दरा जे करै।
अरदरो मे बरस तऽ जहन टाइम बीत जाइत छै ने तहन बरसै छथिन भगवान एखन नहि बरसै छथिन अरदारा अनेरो के टाइम बीत जायत तब बरसत आब देखै छियै कखनो टे